मित्र।
नमस्कार मित्र।
आज हम भारतीय नदी कऽ चर्चा करब।
ओ हँ मित्र।
भारतक नदी सभ केवल प्राकृतिक सम्पत्ति नहि छथि, बल्कि देशक आर्थिक। विकास, कृषि उत्पादन, उद्योग। पर्यटक आ लाखो लोको दैनिक जीवनक सफल रूप। चलायबे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत छथि। जाहि कारण हुनकर संरक्षण सभक सझा जिम्मेदारी बनबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे नदी पानी से केवल खेत मे सिंचाई नहि होइत। बल्कि गाँम आ शहरक लोक सबके। पिवैक पानि घरेलु उपयोग आ अनेक आवश्यक काज लेल। सेहो पर्याप्त सहायता भेटैत अछि।
बिल्कुल मित्र, बिल्कुल सही। कारण भारतक बहुत रास शहर आ गाम अन्नक-दिनक जलपूर्ति लेल नदी सभपर निर्भर छै। तें नदी स्वच्छ रखब बहुत आवश्यक अछि।
हँ मित्र, हम किताब में पढ़े रही छै नदी सब। पर बनल बाँध आ जलाशय वर्षाक पानी के। संगग्रहित करैत अछि जहाँ से सुखा। समय में किसानसभ के सिंचाइ लेल पानि उपलब्ध भऽ सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र, बाँध के माध्यम से। केवल खेती में सहायता नहि भेटल अछि, बल्कि जल- विद्युत उत्पादन सेहो होयइत अछि। जाहिसे देश में बिजलीक आवश्यकता पूरा करबा महत्वपूर्ण सहयोग भेटैत अछि।
हमरा बुझाइत अछि जे नदि सबहक। पर्यटनक विकास में सेहो बहुत योगदान दैत छथि, कारण। बहुत लोग नदी किनारे घूमैइ। प्राकृतिक सौन्दर्य देखै, आ शान्त वातावरण आनंद ले। बाक लेल जाइत छथि।
बिल्कुल मित्र, गङ्गा घाट, नर्मदा किनार। बनपुत्र विशाल परव आ कावेरिक प्रकृतिक दृश्य पर्यटक सबे। बहुत आकर्षित करैत छथि, जहि से स्थानीय लोकसभक। रोजगारक अवसर से बढ़त अछि।
हँ मित्र, नदी किनार। बसल गाँव आओर शहर में खेती विकास। अधिक देखय लेल भटेैत अछि, कारण उपजाऊ माट। अपरर्याप्त पानी के उपलब्ध सा फल तक उत्पाद। बेसी होइत अछी।
बिल्कुल मित्र, ई कारण अछि के भारतक अनेक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र नदी। घाटी में विकसित भेल अछि, जतय किसानसभ। वर्षा भर विभिन्न प्रकारक फसलक खेती सफलता पूर्वक करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे नदी सब प्राकृतिक संतुलन बनौने रखबा में। सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभेैत छथिन कारण हुनक हुनकासँ। वनस्पति, पशु-पक्षी आ जलचर। सभके जीवनक आधार भेटैत अछि।
बिल्कुल मित्र। यदि नदी सब दूषित भर जायत तऽ केवल मनुष्य नहि बल्कि माछ, कछुआ, पक्षी या। अनेक जीव-जन्तुक जीवन पर से गम्भीर असर पड़त।
हँ मित्र, आबक समय में बढ़ैत प्रदूषण प्लाास्टिक, औद्योगिक पोहर। नदी सब लेल एकटा पैघ चुनौती बनि गेल अछि। जहि पर सबके मिली कऽ ध्यान देबाक आवश्यकता छै।
बिल्कुल मित्र, हम-सब जऽ अपन घरक कचरा, प्लास्टिक का गन्दा पदार्थ नदी में फेकी। आ अन्य लोकसभकसँ जागरूक करी तऽ नदी संरक्षण में बहुत योगदान दे सकैत अछि।
हँ मित्र, हमरा लगैत अछि जे विद्यालय, महाविद्यालय आ समाज में नदी संरक्षण। विषय पर नियमित कार्या क्रम आयोजित होबाक चाही। जहिसँ लोक सबके पर्यावरणक प्रति जिम्मेदारी भावना बढ़त।
बिल्कुल मित्र, जागरूक नागरिक सबहक पेघ शक्ति होय छथि कारण। जखन समामाज स्वयं प्रतीक्ष रक्ष लेबल आबैत अछि तऽ सकारात्मक परिवर्तन देखि। की जाय लेल भेटैत अछि।
सही बात मित्र, भारतक नदी सब। किनार अनेक धार्मक आ संस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होइत अछि। ओ स्थान सबकऽ स्वच्छता पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता छै।
बिल्कुल मित्र, ध धार्मिक श्रद्धाके सङ्ग-सङ्ग पर्यावरणक सम्मान करब। सेहो आवश्यक अछि, जहिसँ नदी पानि स्वस्थ रहैत। आ प्राकृतिक संतुलन बनल रहल।
हँ मित्र, हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नागरिक वर्ष में कम से कम। एक बेर नदी सफाईक अभियान। में भाग लेबाक प्रयास करै, जाहिसँ समाज में सकारात्मक संदेश जाइ।
बिल्कुल मित्र, ई बहुत प्रेरणाादायक विचार अछि, कारण छोट-छोट प्रयास मिलकर पैक। परिवर्तन आनैमें सफल भऽ सकैत अछि।
हँ मित्र, भारतक नदी सब देशक संस्कृति-इतिहास। कृषि, पर्यावरण आ आर्थिक विकासक। आधार छथि से हुनर महत्व बुझैब। प्रत्येक विद्यार्थीक लेल आवश्यक अछि।
बिल्कुल मित्र, जखन विद्यार्थी नदी सब महत्व बुझैत तऽ। भविष्य में प्राकृतिक संरक्षण लेल जिम्मेदार नागरिक बन सकैत।
हमरा विश्वास अछि जे स्वच्छ नदी रहत तऽ स्वच्छ वातावरण रहत। स्वस्थ। समाज बनत आ देश विकास में सेहो सकारात्मक प्रभाव पड़त।
पर्यावरण संरक्षण केवल सकारात्मक। जिम्मेदार नहि बल्कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि, जे ओकर पृथ्वी। सम्पत्तिक रक्षा करइ।
हमरा भारतक नदी सब पर गर्व अछि, कारण ई सब देशक। सभ्यता, संस्कृति आ विकासक निरन्तर साक्षी रहल छथि।
बिल्कुल मित्र, हमरो गर्व अछि जे भारतक एहन देश। अछि जतय अनेक महत्वपूर्ण नदी सब अपन पानिसँ करोड़ो लोकक जीवन। समृरि बनावत अछि।
आब हमरा नदी सब महत्व पहिले। से बहुत बेसी स्पष्ट बुझऽ गेल अछि। आ हम सदिखन नदी स्वच्छ रखबाक प्रयास करब।
बिल्कुल मित्र, हमको ई सम्पलक अछि तऽ हम स्वयं प्रदूषण नहि करब लोक सब के। सेहो नदी संरक्षण लेल प्रेरित करब।
जॅ हम-सब अपन जिम्मेदारी ईमानदारी सब निभायब। तऽ आने वाला पीढ़ी के स्वच्छ नदी, स्वच्छ वातावरण आ स्वस्थ। जीवन भेटत।
बिल्कुल मित्र। भविष्यक सुरक्षित बनाबय लेल आयक सङ्ग प्रकृतिक रक्षा करब आवश्यक अछि। केवल प्रकृतिक स्वस्थ रहत तखनि मानव जीवन सुखी रहत।
हँ मित्र। हमरा आजुक चर्चासँ बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटल। आ। हम नदी संरक्षण विषय में आर बेसी जागरूक भेल।
बिल्कुल मित्र, हमरा सेहो बहुत खुशी भेल जे। हम दोनो भारतक नदी सब जेका महत्वपूर्ण विषय पर विस्तारत। विचार-विमर्श करस कयलहुँ।
अब विद्यालय में अपन मित्र सबके सेहो नदी, नदी सभहक। महत्व आ स्वच्छता विषय में जानकारी देबाक प्रयास करब।
बिलकुल मित्र, ई बहुत सराहनीय विचार अछि कारण। ज्ञान बाँटले समाज मे जागरूकता बढ़ैत अछि आ पर्यावरण। संरक्षण अभियान मजबूत बनत अछि।
हँ मित्र, हमरा पूरा विश्वास अछि जे। सब नागरिक मिली कर नदी संरक्षण। में सहयोग करत। तब भारतक नदी सब सदिकन स्वच्छ, सुन्दर आ जीवनदायनी। बनल रहत।
बिल्कुल मित्र, हम आशा करब जे। हम सब मिलकर भारत के नदीक सबहक सम्मान करब, प्रदूषण रोकब आ आने वाली। पीढ़ीके लेल एकटा स्वच्छ आ सुरक्षित पर्यावरण छोड़ि जायब।
हँ मित्र।
हँ मित्र, मित्र अब हम मध्य प्रदेशक। देश, राज्यक बारे कनी बात करत अछि।
हूँ, सही बात मित्र।
आइ हम मध्प्रदेशक राज्यक। बारे में विस्तारा गप्प करय चाहैत छी, कारण ई भारतक एकटा बहुत महत्वपूर्ण राज्य अछि। जे अपन समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक संपदा। प्राचीन मन्दिर, राष्ट्रीय उद्यान, संस्कृति, कृषि आ पर्यटन कारण देश भरिष में प्रसिद्ध अछि।
अहाँ 'बिलकुल' सही कहि रहल छी, कारण मध्य प्रदेश भारत। त मध्य भाग मे अवस्थित। अछि, जहाँ कारण एकरा प्रायः भारतक हृदय। कहल जाइत अछि, एहि क्षेत्र भौगोलिक, सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक दृष्टि। से बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि।
'बिल्कुल' मित्र! हमरा जानबाक इच्छा अछि जे, मध्य परदेशक राजधानी कोनो शहर। अछि, आ ओ शहर राज्यक प्रशासन शिक्षा व्यापार। आ विकासमे केतेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
मध्य प्रदेशक राजधानी भोपाल अछि, जे अपन सुन्दर। झील सब, स्वच्छ वातावरण, सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान। संस्कृति कार्यक्रम आ आधुनिक विकासक कारण, बहुत प्रसिद्ध शहर मानल जाइत अछि।
'बिल्कुल' मित्र! हमरा सुनैत छी जे, भोपालक झीलक शहर सेहो कहल जाइत अछि, तँ एहि नामक विशेष कारण जानबाक इच्छा अछि।
भोपालमे अनेक प्राकृतिक अकृत्रिम झील छथि। जहि कारण शहारक वातावरण हरियर, सुन्दर, आ शान्त देखायल अछि। आ पर्यटकसभ सेहो एहि प्राकृतिक सौन्दर्यके बहुत आनन्द लेल छथिन।
'बिलकुल' मित्र! मध्य प्रदेश इतिहास बारे मे से किछु बताउ-? कारण इतिहास जानला राज्यक वास्तविक महत्व, आ नीक बाज बुझल जा सकैत अछि।
हँ मित्र! मध्य प्रदेश प्राचीन कालसँ अनेक शक्तिशाली राजवंशक, ऐतिहासिक नगर, प्रसिद्ध मन्दिर, बौद्ध। स्मारक आ सांस्कृतिक धरोहरक केन्द्र रहल अछि। जाहि कारण एकर इतिहास अत्यन्त समृद्ध मानल जाइत अछि।
'बिल्कुल' मित्र! हमरा जानबाक इच्छा अछि जे, मध्यप्रदेशमे मुख्य रूपसँ कोन सा भाषा बाजल जाइत अछि, आ ओतुक लोकसभ अपन संस्कृति कोना सुरक्षित रखने छथि?
मध्य प्रदेश में मुख्य रूपसँ हिन्दी बाजल जाइत अछि, मुदा बुंदेेली बघेली। आ अनेको स्थाने बोली सेहो विभिन्न क्षेत्रमे सुनय लेल भेटैत अछि। जाहिसँ राज्य संस्कृति विविधता स्पष्ट देखायत अछि।
'बिल्कुल' मित्र! हमरा सुनल अछि जे मध्य प्रदेशमे अनेक प्रसिद्ध मन्दिर आ धार्मिक स्थल छथि, जहि कारण दूर -दूर श्रद्धालु दर्शन लेल आबत अछि।
हँ मित्र! महाकालेश्वर मन्दिर ओंकारेश्वर, चित्रकूट क्षेत्र आ अनेको धार्मिक स्थान, मध्य प्रदेशक धार्मिक आ सांस्कृतिक महत्व पे, आओर बढ़बैत छथि।
बिलकुल मित्र! हमारा प्राकृतिक सौन्दर्य बहुत पसन्द अछि। तैँ मध्य प्रदेशक जङ्गल, आ राष्ट्रीय उद्यानक बारेमे विस्तृत सुनबाक इच्छा अछि।
जरूर मित्र! मध्य प्रदेश मे कानहा, बांध बगवड़ पेंच सतपुरा आ अनेक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान छथि। जतय बाघ, तेंदूआ, हिरण, भालू, जंगली कुत्ता आ अनेको दुर्लभ जीव सुरक्षित वा वातावरण मे रहेत छथि।
बिलकुल मित्र! ई सुनी बहुत आनन्द भेल, कारण वन्यजीव, संरक्षण प्राकृतिक संन्तुलन लेल अत्यन्त आवश्यक मानल जाइत अछि।
बिल्कुल सही मित्र, कारण जंगल केवल जीव जन्तु घर नहि। बल्कि स्वच्छ हवा, पर्यावरण। वर्षा संरक्षण आ जैव विविधताक आधार सेहो छथि।
बिल्कुल मित्र, बिल्कुल हमरा सुनै छी कि जे मध्य प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण नदी सभ सेहो। छथि, जाहि कारण कृषि आ लोकजीवनक बहुत लाभ भेटैत अछि।
नर्मदा, ताप्ति, चम्बल, बेतवा, सोन। छिप्रा आ अनेक नदी मध्य प्रदेशक कृषि सिंचाई पेबक। आदि धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि।
बिल्कुल मित्र, नर्मदा नदीके नाम बहुत प्रसिद्ध अछि कारण एकर धार्मिक आ प्राकृतिक। महत्व देश भरिमें मानल जाइत अछि।
नर्मदा नदी। के किनारा नहि सुन्दर घाट, मन्दिर पहाड़ी क्षेत्र आ प्राकृतिक दृश्य छथिन जाही। कारण पर्यटक आ श्रद्धालु दुनू वर्गक। लोक अतय घुमय जाइत छथि।
बिल्कुल मित्र, कृषि क्षेत्रमें मध्य प्रदेश योगदान केतक। महत्वपूर्ण अछि, एहि विषय में सेहो जानकारी दियौ।
मध्य, मध्य-प्रदेश भारतक प्रमुख कृषि राज्य सभमें। एकटा अछी जतए गेहूँ, सोयाबीन, चना, मसूर, मक्का सरसों। कपास आ अनेक प्रकारक फसल सफल खेती होइत अछि।
बिल्कुल मित्र, हमरा लागैत अछि जे उपजाउ माटि आ पर्याप्त। नदी सभक कारण कृषि विकास में बहुत-बहुत सहायता भेटल होयत।
बिल्कुल मित्र, उचित वर्षा, सिंचाई, व्यवस्था आ मेहनति। किसानसभके कारण राज्य कृषि निरन्तर मजबूत भऽ रहल अछि।
बिल्कुल मित्र, हमरा मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल बारे में। सॅ जानबाक इच्छा अछि, कारण सुनै छी जे एतय अनेक विश्व प्रसिद्ध स्थान छथि।
खजूराहो, सांची।